मौधू भाई की हाल चाल
हेलो
हँ हँ एक नम्बर छै
हेलो
हँ अबै छै आवाज
हँ हँ अबैत छै अबैत छै केना छी अपने
बहुत सुन्दर यौ यात्रा म छी
यात्रा ई जवननो एकटा यात ऐछ जाहि हिसाबसँ जीवन चैल रहल अछि खेनाइ पिनाइ और गप्प सड़का आ बस इएह तऽ अपन सभके जीवनक यात्रा छै
एखन दरभंगा आयल रही मनोकामना मन्दिर में दर्शन करैत श्यामा मन्दिर केँ जे छै से चारू कात जे छै से दर्शनीय जे वातावरण अछि तेकर आनद देलैथ हु
अपन सभके इएह तऽ छै अपनसभके मिथिलामे की नै छै। यात्रा सँ एक जगह अछि जाहिमे आ महीष मर्दनी ईसभ छिन्नमस्तिका अहाँके उच्चैठ भगबती विशेष
यौ राजगीर के रहै एक बेेर प्लान हँ अपना सब जे छै से एतौ जे गेल रही राज जनगर एते बगल मे तऽ ओतौ ब सुन्दर जे छै से पर्यावरण
आ हा हा राजनगर राजनगरके जे छै विशेषता तकर हम ओ अपन सबके जे महाराजी व्यवस्था छै तकर कुलदेवी के उते थापना छै क काली का काली काली ई जी के जे मूर्ति छैन से अविसमरणीय छैन आ ओहिपर जे देवालपर जे चित्रलेखन खुदैवला जे छै तकर जे विशेषता छै कतबो काल रहब तऽ कमे बुझाइ छै ओत
नै ठीके बड अ अद्भुत छल ओकर जे दृश्य छल हूँ तकर बाद जे छै से बाबू साहेब ड्योढ़ी पर मधुबनी मे सेहो भ्रमण केल गेल छल ओहि दिन। हूँ
त अ अ ओतुको जे छै से आसपास बहुत किछ जे छै से बदलाव भेलै हेँ लेकिन जे पुरान मै टक जे खुशबू छै
आहा
हुॅं सेे अखन धरि जे छै से ओकरा प्रज्ज्वलित कै रहल अछि
आओर खास कऽ कऽ अपनसभके छिन्नमस्तिका जे पहुँच जौ
ओ तऽ म स सिद्धिपीठमे जे छै से ऊं अतुलनीय छै एकर तऽ तुलनात्मक कोनो सम्बंधे नै छै स्थापित। हमर मामा गाँंव भेल
हँ छिन्मस्तिका
ह दुर्गा स्थान से छिन्मस्ता धरि जे दुर्गा पूजा म शोभा यात्रा निकलैय
तकर वर्णन जे छै से अहाँ मौखिक वर्णन नै कऽ सकै छी। ओकरा छै जे दृश्य्यक अ आनन्द लिअ
हँ इएह जरूर इएह पॉइंट आउट करयवला ई, ततेक बढ़िआँ अछि मन्दिर सभ एक बेर नीक जकाँ ओर यात्रा करब। कतबो बे यात्रा करैत छी मोन नय भरैए
हूं, एकटा अहाँके पिपरा घाट मे जे छै से बड् नीक हूं ऊं ऊं अ सिद्धिपीठे कहल जाय
एकटा, एकटा ओर सिद्धपीठ हम गेल छलहुँ, नवादा भगवती नवादा में छ
ओतऽ उ सब तऽ विश्वविख्यात जे जे से विश्वविख्यात प्रसिद्धि छनि हुनकर सबके आ सबस लाजवाब जे कहल जाय उगना रे मोड़ कतय गेला
आ हाँ हाँ
उगना महादेव के दर्शन जे छै से मोन के जेना बुढइए जे चारू कात से जतेक बेचैनी रहैया सब खत खतम भऽ जाइए
आर भाई पिछला, पिछला महीना गेल रहुँ हम भगवतीपुर दर्शन करय लेल ओतौ जे मनोरम ओतौ हृदय एतेक के भऽ जायत ओहि सँ एते मजा ओत ओ ईना ओ ई प्रथा एते बढ़िआँ छै जेकि ओकर कोनो ऑर्डर पीए छ
नय बड्ड सुन्दर ओझुको एखन हमहूँसभ जे छै से अहाँके चम्पारण मीट हाउस मे से भोजन के लेल बैसल छी एते जे छै से ऊं कनिक चूँकि भोजन एहि दुआरे जरूरी छै। यात्रा के संग-संग जे शरीर मे ऊर्जा के अभाव भऽ जाइ छै
हाँ, त टावर पर क लस्सी द दियो आ चम्पा रन में जे छै से हल्का फुल्का झटका मीट सेहो हमर सार खोलने छथि। हँ, ओतुको जे छै से
ओ झटका, ओ ओहो ओ झट्का मीट आ ओहिसँ पहिने हम लस्सी पिबैत निकलैत छी अ लाजवाब लस्सी पीबैए
नहि आब, आब एतयसँ जे छै से हमरा सभ सक्री होइत पंडोल होइत। हूँ, आ सब जगह के आनन्द लैत हरिपुरसँ जे छै से वापस अपन जगह पर साँझ तक जे छै से पहुँचब तकर बाद जे हेतै फेर देखल जेतै। फेर रेव दिनका से छै यात्रा क, हँ तहन तऽ समय के व्यस्तताक के कारण लोक बड़ समय नहि दऽ पबै छै एहिमे
लेकिन जीवन छोट छै, यात्रा करैत रहू। तेना जीवन।
दरभंगा, दरभंगा मे गेल छी तऽ हमर। अ पूर्ण इच्छा अछि जेकि एकठाम आ मिर्जापुरमे प्याजी बहुत नीक बनबैए प्याजी के एकदम ओकर स्वाद लै आ आबी, ई हमर आग्रह अछि
आई तऽ मोटा मोटी जे छै से, चूँकि आ समयाभाव के कारण जे छै
तऽ आई तऽ नहि भऽ पेतै लेकिन जरूर फेर मौका अबिते रहै छै दरभंगा, मधुबनी ई सभ ते घर अंगना भेले हू फेर अयबै, फेर हेतै
मधुबनी सिटी हम नहि घूमल छीय ओतहु बहुत घुमयवला जगह सभ अछि
एह बहुत विकास केलकै हैं, बहुत विकास तहन तऽ उएह छै, समयके साथ जे छै से जगह सभ बदलैत रहैत छै नव जगह पर। जाऊ त ऊं पुरान याद सभ जे छै से डोलैत रहै छै मोन मे
आ सभसँ नीक तऽ आब लगैत छै यात्रा करय मे ई सड़क कि लाजवाब गुई गुई चलैत रहैए गाड़ीसभ एकदम्म ऊ
दुनू एक दोसर से बात करैत रहेया।
ओ कान मे सीटी बजबे तऽ एकदम सँ हवा चलैया हन
नेपाल कऽ यात्रा के लेल जे जे छै से नवीन प्रताप जी से गप भेल रहा
अच्छा।
दू चारि दिन मे जे छै से उएह माँ जानकि मन्दिर के जे छै से अशोक मन बड़ा अद्भुत जे छै से ओकर विकास कार्य भेल हे नेपाल सरकार के ओहिके लेलऽ धन्यवाद। हू
हमहूँ सभ चलब, हमरो जायके पूर्ण इच्छा अछि। नेपाल कऽ भ्रमण करैत एकदमसँ लाजवाब जका से
के छिये
वाह इहा तरा यारिए के छी अहाँ एकदम सत्य बात कहलहुॅं ह
हँ चारि लोग जे छै से अतिमे काल मे रहे छै कि यात्रे काल मे रहे छै।
वाह। चारि लोक के संग हरदम रही इएह जीवन मे कामना अछि। कहियो एक दोसर मे एहिना यात्रा करैत रही खाइत पियैत नीक जका निकलेत चली।
दिल्ली जे गेल रहहि दिल्ली जे गेल रहहि तऽ ओतऽ काली काली घाट काली कलका जी
कालकाजी मन्दिर में जे छै से समय काफी साँझ केँ टाइम में जे छै से ओतो जाय ओतै बगल में डेरा रहै
अहाँ गप कर रहल छी अख ओ तीनटा घुमै वला जगह अछि एक लोटस टेम्पल एकटा काल काली मन्दिर आ एकता इस्कॉन टेंपल
हँ ई तीनटा अपन सवारी यदि ऐछ तऽ कनि बैढ़ जैब तऽ अहाँ छतरपुर में माँ दुर्गा जी केँ बड़ा सुंदर जे छै से प्रतिमा स्थापित ऐछ हँ
दिल्ली में एक दिन पूरा घुम नै सकै छी तैय मिनिमम एक हफ्ता कऽ
हम जे दरभंगो में आइ घुम चाहे छी सेहो भैर दिन मे नै पूरा भऽ रहल अछ दिल्ली तऽ राजधानी थिक ओइकेँ लेल तऽ कम से कम एक सप ताह अहाँकेँ जे छै से रहनाइ अति आवश्यक अछ यदि चाहबै जे दिल्ली कऽ भ्रमण करी
और वास्तव मे जे बुझनिहार छैथ ओ बुझै छथिन ई जीवन जे छै से यात्रे करी यात्र यात्रा कऽ रहल छी जीवनमे ई एकटा पार्ट भेल जिन्दगी
हँ सभ कऽ पाइ नै रहै छै जे विदेश कऽ भ्रमण करत तहन तऽ अपनो जे आस पास केँ इलाका छैय
तकरो यदि अहाँ नै देख सकी तैहेन जे छै से मनुष्य केँ श्रेणी में रखनाइ बड़ा कठिन भऽ जाइ छै ओइ आदमी केँ हु अगर यात्रा में रुचि नै एछ तऽ अभ यात्रा केना हेतै
एखन एखुनका दिल्ली में दू दिन प्रीवियस पिछिला दू दिनमे जे छै से भयानक बारिश भेल है आदमीकेँ जीवनयापन पर असर पैड़ रहल से एक दोसर जगह
नै जीवन जीवन केँ अन्त होइके कगार पर गर्मी पहुँच गेल रहै
वाह
तऽ तऽ जदि पाइन पियासल लग जदि पान आइब जेतै हँ तऽ भले ही ओ दुबई तऽ रहतै लेकिन पियैत रहतै पाइन
आब अपनो सब केँ यात्रा करय में दिल्ली में पहिने पियै छलौ कीन कऽ पाइ आब गामो म कीनिये के पीयऽ पड़ैये पानि
यात्रा मे होइते छैय तहाँक कतेक पानि लऽ के घर से निकलबै सम्भवे नहि छैय
अंडरग्राउंड वाटरके कमी बहुत ज्यादा भऽ रहल अछि हम सबके एतऽ
जे छलै जतऽ ततऽ ई चीज हमरा कनि यात्रा मे आब खगि रहल अछैय जतऽ ततऽ पहिले पैरैयो निकलै छलियै तऽ चापाकल रहै छलै शानदार व्यवस्था रहै छलै पानि के हँ गाछ गाछ वृक्ष मे लदल फल सब रहय छलै छोट छोट माने तरहक जे छैय से कतहु बैर खा लिय कतौ पानि पी लिय क तौ जामुन पड़ल अछि कतौ होरसा खाली यऽ तखन आनन्द अबै आब तऽ पाइ यदि जेबीमे नहि अछि तऽ अहाँके पानि पर आफत छैय तऽ ई होरसा आ जामुन आ लीची कतऽ से भेटत
आ पहिलुका याद अछि जे की पपीता गाछ अनेरुआ कते रहैत छलै आब पपीता गाछ तऽ एकदम झखैरिये गेलै सभ ठाम कतहु गाछ नहि देखा रहल
बड़ मुश्किल दौरमे जे छैय से जीवनके यदि पहिलुका--उं